हेलो हेलो
रोट
हँ प्रणाम देवी प्रणाम दीदी
हँ
हलो हा बहि
खुश रहे आनन्द रहे
ह कहाँ दे है ह
य होनी तनीनबे
अ
कारार गेली कहली तऽ निशन बाजार के काम रहै उएहे से बाजारे गेल रहे हँ बच्चा बुतरुके चप्पल आर खरीदे के रहे त उहे खरीद हँ बच्चा बुतरु के चप्पल खरीद ले गेल रहियौ
चप्पल आर नहि रहय बाल बच्चाके ओही हवाही चप लियए हवाइे चप्पलके किन लियए त तो‌कहाँ रहै
गेल रहियै बैंक स्टेट बैंक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
अच्छा अच्छा
मम्मी पापा खाता रहे ज्वइंट वालला उह बन्द रहे लगभग उहे बीस साल से बंन्द रहे
अच्छा अच्छा उएह चालू करबै लए गेलही ने
हँच
अच्छा
दौड़ते दौड़ते परेशान करि देलकौ
हँं तऽ बैंक आरके काम वैसे ही करै छै चारि बार दौड़ाबै छै आर की
बुझैलए तऽ किछु आबै नहि रहै कभी एन्ने जा कभी के वाइ सी करहो कभी ई के आइ सी करहो खराक खरा खरा एकदम
अच्छा ठीके कहै छै ऐसे होइए जाइ छै बैंक मे
बौओके लाग गेलियै बड़कीके
अच्छा
भूखैले रहै पूरा एकदम
बच्चा बुतरुके औगता जाइ छै ने मेन बात छै बैंक मे
गरमी तऽ नहि रहै लेकिन तैयो एकदम चिललाबै एकदम राजू पप्पा राजू पप्पा दादी दादी दादा दादा करे आ जोर जोर सब एकदम सुनै
बैंक में हल्ला हल्ला करि देलको ने
तऽ कोहराम चले रहे
तऽ ई कहे छै बैंक के काम एक दिन मे होइ छै कहाँ होलो होत त नहिये
नहि होलै कहाँ कलकै जाइयए फोन करेंगे फोन करते क की करते पता नहि
ह ह कतना ध्यान देले रहतै फोन करतै नहि करतै की ठिकाना छै की
हु कहि फेर नहि दौड़े पड़े
आ दू बजतौ तऽ उठ जतौ खाय ले क खायते
खालल एक घंटा गेलै खालल तऽ
एके ख आ जेतनामे काग जितना ने कहतौ कागज भरे ने ने कि ई भर ऊ भर
फेर कागज ओरमे तऽ कोइ दिक्कत नहि होलै इतना नॉलेज छै जेकि भरि
ओ नहि नहि कतहु के वाइ सी भरेले की भरे छै की पता कोन कोन फॉर्म भरबा लै छै
आ ज्वाइंट एकाउंट रहे मम्मी पप्पा दुनू के जाय पड़ले
सब जामे करते रहै छियै ओहे तऽ बात हो जाइ छै बैंक आरमे एगो नया सिस्टम लगेलकौँ डी बी टी चालू रखैके
हँ उहे पता नहि डी भी टी की होइ छै
डी बी टी मतलब बतेलकौ डायरेक्ट कुछ होइ छै डायरेक्ट बैंक
डी बी टी अच्छा डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर इएह ने होलै
हँ किछु अऐसे ही होइ छै
हँ
ओते बुझे ल ने ने आबे छौ हमरा कहा जानकारी छौ ओते बैंक बेंक वला डी वी टी चालू होइ छै तऽ पैसा आ आबै छै बिना डी भी टी के नहि आबे छै डीभी टी क दिन मे बंद कर दे छै की कर दे छै
बन्द नहि करै छै बस ऊहे कहीं आधार अपडेट करेले होबी त ओ बैंक में चलि गेल ते उ होइ छै
हँ हँ उहे आर सब हो जाइ छै कोनो
ओ बैंक से ओ बैंक मे छै आब तो पते नहि चलतौ कोन बैंक मे छै
हँ उहाँ हो जाइ छै आजकल तऽ जानियए रहनी गैसो आरवलामे कोन चीज केवाइ सी कहै छै करबै लए
हँ गैसवलामे सब्सिडी जेना आबैत रह आबै छौ कि नहि अभी
नहि नहि हमरा कहाँ सब्सिडी दै छैय
बहत्तर रुपा नहि दे छो
नहि दै छै गेबो कलियै कहै लए तऽ कहलकै कि आब नहि आएगा जि हो गया था हो गया अब केकरो नहि ऐतय अथी माने पहिले जकर जकर होइ गेलै नऽ
हँ
ओकर सभके ऐतऽ ई नयका वलाके नहि हेतय तऽ हमर आर नहि एलय
तोहर नहि एलो
नहि हमर कहियो नहि एलै तऽ आइ तक नहि एयलै ओ चलते कहाँ नहि बैंक गेलियै बैंक मऽ नहि होलै फिर गैस एजेंसी गेलियै ओजो नहि होले
कोन गेस छियो भारत कि इंडियन
इण्डियन छै
इंडियन छो
हँ
ओने इंडियन चलै छौ नऽ
हँ भारतो चलै छै लेकिन हमरा पास इंडियन छै
एगो आर खोलबााय ले
एक आदमी एक नाम पर दुूगो नहि होइ छै
इंडियन भारत दुनु मे नहि होतै
नहि
तऽ फुफाके नाम फुफाके नाम खोलबऽ लेऽ
नहि तब जादे की करबौ इहे दूगो तऽ ढेर दिन चलै छै
दूगो भरल रहै तोतऽ नऽ एगो इमरजेंसी भरल अच्छा गैस सिलेंडर दूगो छौ नऽ
हँ हँ दूगो छै
हँ तब ठीक
एगो एगो लगैले छियै एगो रखल छै तोरा कोन कोन छौ भरल छै अच्छा हँऽ तोरा एखन तऽ परिवारो बढ़ल छौ नऽ तोरा तऽ और ज्यदे लगबे करतै
बीस दिन मऽ खतम हो जाइ छै तऽ
उएह नऽ होइ छै परारिवारिक आदमी मे उएह सब होइ छै
बीस दिन मऽ खतम हो होय आ पच्चीस दिन मऽ नम्बर लगे छै बताए
हँ उहे तऽ बात छै शहरी क्षेत्र वला के तऽ पैंतीस दिन नऽ करि देलकै हन
शहरीवलाक के पैंतीस केलके कि गाँवेवला कऽ पैंतीस केलके गाँव गाँववाला कम कलकै पैंतीस दिनप शहरीवला कऽ उहाय पच्चीस दिन पर
ओ तऽ सहरिियएवललाे गोइठा पर सऽ बनबेतै की
हँ
कि कहियो बिना गैसके आजकल चलै भी नहि छै हमरा आर तऽ चलि जाइ छै डेढ़ महीना चलि जाइ छै
गेस खतम होलाके बाद
नै नै डेढ़ महीना चलि जाइ छै तऽ ओतना
नै हमरा लकड़ी लकड़ी छै छत पर लकड़ी जलबै लकड़ी जलबै लगै छलखिन
हँ लकड़ी आर के व्यवस्था छौ तँ ने कि सेहाँ लकड़ी एछौ
ह आब की अब लकड़ी खतमे होइ गेलै सब
ह हँ तब लकड़ी कहीं से अयबो नै करतौ की सब गाछे वृक्ष कटि गेलै तब कहाँ से एयतौ
हँ
की
हँ तब लकड़ी कहाँसँ एतै
नहि तऽ होय जा रहै पकबै लैक लायक ने हो जाइ रहै कि हँस
उहे सब बात होइ छै आर कि आजकल लकड़ियो पर हमरा आर नैनो तो बनबै से बात न
हँ अब लकड़ी के बनबै छै
यियर पर पहिला आदमी बना पाबै छै
नहिए जादे से होतौ तऽ लिट्टी ठोकि देहि
हँ आ ज कोलो नै लै छै की को हँ
कोयला खेर कोयला तऽ मिल जाइ छै
उ कोइला लैम लकड़ी मे ई लकड़ी वला जे लिट्टी उट्टी छै लिट्टी आर जे छाँकै छै से बला
नै मिलै छौ ओईमे
कहाँ खोजले छलियै समझे मे नै आ छै कहाँ बिकते
नै तऽ बालि आर पकबयके मन करै छै
बाल आर पकबै के मन करतौ तो कोयले नै रहे छै गैस पर नै ने अच्छा लग तौ पकतौ
हू
तब गैस पर की करे छिय छोड़ाइए के भूज ले छियै
गेस पर झराय किल जाइ छै
हँ
सिझाइ छै त झरैक जाइ छै सि
क छे के बूज ले छियै कर वैसे ह होइ छै अच छैा ह
कढ़ाइमे भूजि के हल्का निमक तेल दै देब नाय
हँ वैसे ई खा लै छियै
हँ ओ हँ ओ अच्छे लगै छै
हँ तऽ उएहसभ करै छियौ
हँ
बाकी सब ठीकेठाक ने छौ हँ सब
हँ सब सब आँय
खाना पीना होइ ने गेलो
ह ने उएहे चाट खिलेलखुन पप्पा
अच्छा अभी नहि ह अच्छाच अच्छा हँ समझ
कहलखिन खााय ले तब जैह खाय लेलियै खाायमे की
हँ तब की ठीके कले
खा लेलियै फेर मिठाई तनी मनी ले छिय घर में बौआ बौआ क रहे दादाजी खाएंगे खाएंगे तब बौआके पहिले ही पहुँचा देलियै काहेकि ओहिजा हल्ला करै रहै तऽ पहुँचाय देलीयै
हँ ठीके कहिले ठीक कले जे कयले सब ठीके छौ
ठीक छै तऽ रखियौ ते तनी काम छै कागज एगो भरय
हँ हँ ठीक छ हँ राखू
ज